ओ कि यौ रमेश बाबू कि यौ रमेश बाबू की हाल चाल समाचार छै यौ यौ अहाँ तऽ बिसरे गेलियए हमरा सबके यौ अहाँ तऽ हमरा बिसरे गेलियै ह आहा तऽ हमरा बिसैरे गेलियए यौ ए एना एना काम चलतै यौ बिसै
अहाँ बिसरि गेलियै यौभोज भात करै छियै बिआह कऽ लेलियै बि ई बताबी बतेलियै न
की कथी की कहलियै कहा बेटा के बेटाके बियाह एखन नहि यौ हमर बेटाके बियाह थोड़े ने भेलैए
बेटा के बियाह
के ओ महावीर महेश के बेटा के बिहार छले यौ हमर कहाँ भेलैया अहाँ के हमर ह तऽ ह हँ हँ हमर बेटा के बियाह रहते हम अहाँके खोज नहि करते एना भऽ सकै छै यौ की बात करै छी अहाँ तऽ ऐह आहाँ त यौ अहाँ त मेन नहि नहि नहि नहि एहन काज हम नहि कऽ सकै छी यौ
नहि नहि यौ करबे बिआाह तऽ हमरा बजेबे यौ एना नहि हेते यौ बहुत बात होइ के चाही भोज भातके बिना बिना काम काज नहि होइ छै
हँ तऽ हो भ सकै छै हँ ठीक हदम भ सकै छै यौ हो सक
तभियो ने घर परिवार मे आदमी सब केहन छै सब नीक ने सब गोटा केहन छै
सब नीक छथिन सब नीक छथिन अहाँ बताउ सुनाउ
ह हमरो एकदम नीक एकदम सब खुश प्रसन्न
सब प्रसन्न छियै ने यौ की सुनै छै की एक मिनट लाइन पर रु कहु ने बाज कि कि
यौ अहाँ यहाँ अहाँके अपन बे बे अपन बेटा के बियाह करबै से कथा केम्हर से खुजबै एखन लड़की सब नहि भेटैया
नहि पता हमरा हँ तऽ क खोजबै ने यौ किए चिन्ता करैत छिय अहाँ कनि खोजियौ ने यौ सभटा हमरे पर भाड़ दऽ देबै यौ अहाँके तऽ भतिजा छै ने यौ
हँ हँ बात त सही कहलियै अहाँ हमरा पैरबी लगबे लगबै दियो अहाँके कोन मतलब लड़की में की गुण चाही बतबियौ ने
सब कुछ लड़की के छोड़ू पहिले हमर बात सुनू यौ ओहि दिन कल जाय के सात साथ तारीख के जाय के छै कृतिका मिश्रा से भेंट करे लऽ त केना की छै ई बताउ नहि यौ हमर जे छै कृतिका ने त कृति कृति कृति कृति कृति कृति कृर्तिका नहि कृति मिश्रा के यौ हँ मीटिंग छै मीटिंग छै हँ हँ ओ त छै हँ हँ नरगौना पैलेस मे
नरगोना पैलेस मे मीटिंग छै एकटा ठीक छै आबि जेबै टाइम से आब जेबै
यौ आबि जायब भोरे आठ आठे बजे छै समझल बुझलियै त अपना सबके भोरे ने साढ़े साते बजे निकलय पड़त यौ
ठीक छै यौ निकलि जेबै आ टेंशन किया लै छियै अहाँ
टेनस् हं तऽ निकलबै तब ने यौ ओहिठाम देखे छी जाके की सब हेत मीटिंग मे कनि प्राइवेट मीटिंग छै यौ त अहो के चले के छै यो ओकर आब जेबै मीटिंग करबै आ मीटिंग मे आ देखै छीयै की हेतैय आँय हँ हँ हँ मीटिंग तऽ बहुत जरूरी छै यहाँ ह आयब यों सुनु ने यौ लेकिन यौ यौ लेकिन कहबे कथी की कहबै कथी घरमे
घर मे अहाँ किछु क देबै क्रिकेट खेले लए जाइ छियै
हँ ई ठीक बात कहलियै हँ हँ दौड़े ला जाइ छियै लेकिन हम तऽ जिम से एबे करबै कोई बात नहि ओहि दिन कह देबे की मैच छिये एगो की यो मैच से याद भेल की भेल की होइ छै यौ भारत हारि गेलै यौ आयरलैंड से यौ
आयरलैंड से तो दुनू टी ट्वेंटी हारि गेले हम सोचलियै केहन टीम छै एखन वर्ल्ड कप जीतलकै और एखन हारि जाय छै आयरलैंड जेहन टीम से ई सब बात बताबै बला छै एते एते नीक टीम छै एक एकटा एकटा आर सी बी के देखियौ दूटा आई पी एल बैक टू बैक जीत गेलै छै ओ ओहन जेना टीम
ओ त छै यौ अहाँ सी एस के देखियौ ने पाँच बार जीत गेल छियै बच्चा बुच्ची केते कते ने हारबे छै यौ
यौ सी एस के पांच बेर जीतलके अब की करे छै कि कुछो नहि करै छै ठप बैठल छै
के टेंशन चिंता करले रहय छिय बौआ सब के कहल कि हमरे बेटा सब आर सी बी आब कतबो करते सी एस के बेटा सब छै ने से कनि कनि जीते दै छै इहे बात छै यौ मुम्बइ के छोड़ू ने त अहाँ अपन डिफेंड कर ल दोसर के पकड़ छ छी अहाँ अपन
हम-हम-हम केकरो नहि पकड़े छ यौ जे बात छै से बात छै आर सीखबी बढ़िया खेलै छैै त बढ़िया खेलै छै ई बात अहाँके माने पड़तै अहाँ नहि मानबै ई गलत बात भेलै बुझलियै
नहि नहि हम माने छी आर सी बी बढ़िया खेले लेकिन देखियौ कतबो बा बेटा कतबो नहि देखियौ बेटा कतबो बेटा कतबो पढ़ ले बाप के सामने बच्चे रहै छै केना नहि करू अहाँ जेन बात ये कि एना थोड़े होइ छै ओ छोड़ू ने यौ छै आ लोली पोपे न ने खुएबै अहाँके हम लॉली पर सुनू ने यौ कहिया भेट करब अहाँ हमरा से अहाँ लॉली
नहि कहियौ बुझलियै ने अहाँ सब जे दो साल जेल मे रहलियै से हम कहै छियै
खुआबै छी यौ कहिआ एबै खाय ल क कहु ने लॉलि कहब आहाँ के लेल लालीपॉप यौ आहाँ एगो चिज देखलिये यौ सुनु न सुनु न एगो देखलियै अहाँ देखियौ ऑलउट के ऑलउट जे छै ने ओहिपर फोर्टी नाइन रुपआ दाम छै ओकर स्पोन्सर आर सी बी करे छै एकरा मतलब बुझलियै यौ
दू हजार सोलह सत्रह के जेल के स्पोन्सर की करै छै उ ऐल छै अहाँके
एकेटा अहाँके तऽ बाते बुझायल य यौ एकेटा बाते बुझाय य दू हजार सोलह स तरह लेकिन ई ने द ये पकड़ा छोड़ू
हे
यहा के टीम एते गंदा बुर्बक खेले या ने केना कर हइ गते रहे य अहाँ के टीम ओ छोड़ू आ परीक्षा छै अपना सबके ई बताउ यौटा ई ई बात हटाउ आब नवका बात चालू करू ई कहै छी कि स्कूल के की प्लान छै इक तऽ कोइ तऽ जते नहि
यौ बेटा बेटा तऽ हमर स्कुल जाय ले तैयारे नहि होइ छै बजबे नहि ओकर ओकर डमी स्कूल पता नहि ई कोन सुल होइ छै हमरा क त बुझबे बुझेबै ने कि बच्चा सब स्कुल नहि जेतै त ओकर डेवलपमेंट केना हेतै बात से ने छै बच्चासभ अगर इसकुल नहि जेतै तऽ ओकर डेवलपमेंट केना हेतै बच्चा सबके स्कुल जायके चाही ने ई बात ई सब बुझबे ने करै छै इ स्कुल छै इ स्कुल छै उ स्कुल छै ई कोनो बात भेलै बच्चा सभ स्कुल नहि जेतै त पढ़ाई लिखाइ केना करतै घर पे बैसी कोनो पढ़ाइ होइ छै हम नहि मानै छियै सभ घर पे बैस कऽ पढ़ाइ हमर जे छै बच्चा सब स्कुल जेतै पढ़तै लिखतै उम्र बैसते टीचर के सामने दस टा सवाल करतै टीचर ओकरा से दसटा सवाल करतै तब जाके हेतै बुझलियै ईसभ बात फिर गौर करियौ अगर ई सब बात पे अहाँ सब ने गौर करबै तऽ के गौर करते हमाँ सब बड़का आदमी सब छियै अहाँ सब बतेबै इसकुल के की बच्चा के केना पढ़ायल जाइ छै तखन ने हेतै काम ई सब नहि बतेबै तऽ केना हेतै काम बुझलियै सब बात सब सोचू अपने मे सोचू इ इ ईसभ केना हमसभ करबै एते समाजके बढ़िआँ बढ़िआँ आदमी छै केना प्रतिरोप करबै सब स्कुल मे विद्यालय में और कॉलेज सब मे ई सब बात अहाँ सबके सोचेके चाही ई सब बात हम सोचि रहल छियै अहाँ सब त सोचबे ने करै छियै अहाँ सब नहि सोचबै तऽ के सोचतै बुझलियै किछो से सेवा सवा बुझबै नहि तऽ केना हेतै यौ सब बात बताबू हमरा केना हेतै बीस पच्चीस हजार टाका मे देने छिये इसकुलमे एगो बच्चा हमर स्कुल नहि जाइय ई बात होइ छै बच्चा के स्कुल बजाबै नहि छै हमर बच्चा के
आ
से तऽ हम बुढ़ा गेल तऽ एक नहि हम स्कुल जेतियै और ओकरा सबके खबर देतियै बुझलियै ई सब बात सब सोचू कनि ठीक छै चलू दोसर बात करैत छियै बच्चाके पढ़ाइ केहन चलैत छै नीक चलैत छै बढ़िआँ बात बच्चा सबके पढ़ाई नीक चलै अच्छा किछु कऽ ले एकदम सेटल भऽ जाइ ह बड़ नीक ई चाहै छी हम ओ दिलसँ ईसभ होए बस बात खतम एहिस बेसी हम किछो नहि चाहै छीै हमर मने इच्छा छै कि बच्चा सब अपन पढ़ि लिख ले नीक नौकरी पा ली नीक कमा ले भऽ गेलै ऐसे बेसी हम की चलबै अपन मचाक के लेल अहाँके बच्चाके लेल इह सब त बात छै ई सब बात नहि बुझबै अहाँ हम तऽ की की बुझतै बुझलियै सेसभ बात हमरा सभके बूझयके चाही आर हमसभ कहाँ बुझै छिय इसभ बात हम सब तो एम्हर उम्हर की बात ब बात मे लागल रहय छियै बच्चा ओकर पढाय नहि करै छै गुंडागर्दी करै छै बाइक से घुमइ छै किछो करै छै किछो करैत छै तऽ बच्चाके ईसभ काम नहि ने होइ छै बच्चाे काम पढ़ाइ लिखाइ करेय के कुछ खेलकूद के कनि मनि खेलल क